हेलो हेलो
हेलो
हँ सखी
हँ
कतऽ रहै आ सब हाल चाल छै कतऽ रहै छिये बाप रे बाप आइ कते दिन भेल छलैया अहा कॉल नय करै छी आँ
की बताबी बाल बच्चा सब ला कते व्यस्त यऽ ने जिन्दगी
हमरा तऽ लागल अहाँ विदेश बस गेलौं
नय नय नय हम तऽ गामे मे छी विदेश कहाँ बसलौ ए
नय अहाँके तऽ जे हाल चाल लगैया कि जे अहाँ गप नय करै छी कॉल नय करै छी केनो य अहाँ हाल चाल नय लै छी तऽ हमरा तऽ लागै छै कि अहाँ आब देश छोइर देलियै अपन आ अहाँ विदेश जाकऽ बस गेलियै यऽ
नय नय नय गामे मे छी गाम मे तऽ बुझबे नऽ करै छियै मम्मी पापा सब छथिन तऽ कनिटा दि क्कत भए जाइ छै ने सब कऽ सब कुछ देखल नऽ पड़ै छै
हँ से तऽ बात छैहे आदमी परिवार जे ठाम रहत तऽ बा अ - प पहिले परिवारे केँ नऽ देखत तखन नऽ अहाँ सखी संगी केँ देखबै हँ
या मोनो पड़ै य ने मोन पड़ैय तऽ सोचै छी जे कॉल करब लेकिन फेर सोचिये कऽ रैह जाइ छी फेर दोसर काम मे व्यस्त
आ की करबै बहिन देखियौ औरत सब छियै हम सभ तऽ ओहने होइ छै कि हम सभ केँ तो पहिल धरम छै कि भाय अहाँ अपन गृहस्थ आश्रम सम्हारू तखन अहाँकेँ जे टाइम भेटत तखन अहाँ अपन देखियौ आँ अब अपनो देखे केँ मे रहै छै कि पहिले अपना भी शरीर केँ तऽ आदमी देखरेख करियए नय सकै छै तऽ ई गप करे केँ तो बड्ड दूरे केँ प्रोग्राम रहे छै
हँ से तऽ छेबे नऽ करै अहाँ अपन सुनाबू आओर बौआ सब सब ठीक छथिन
सब सब ठीक छै अभी गर्मी छुट्टी लेल हम कनि घूमे निकलले छियै बुझलियै
ए घुम लऽ
हम आयल छियै एतय सिक्किम गेंगटोक दार्जिलिंग छै नऽ
हँ
हँ ओते आयल छियै बच्चा सभ केँ छुट्टी छलै आ मालिको कहे छथिन कि साल मे एक बार बच्चा सब केँ घुमा देबाकेँ चाही तऽ ओ कहलखिन तऽ सभ प्रोग्राम बनल एकटा आओर छथिन हिनकरे दोस्त हुनकरे फैमिली केँ संगे हम सब सिक्किम आइब गेलियै यऽ घुमय लेल
अच्छा चलू बढ़िए केलहुँ ब च्चो सब केँ छै से साल भैर बाद इहै दस पन्द्रह दिन केँ टाइम मिलै छै घुमय फिरय केँ
हँ आ कनिक देखियौ गर्मीसँ राहत भेटय लेल अहाँकेँ कतहु तऽ जाइए केँ पड़त नऽ तऽ हमसभ सोचलियै कि इम्हर उम्हर जाइ से नीक छै कि किया नय एक बेेर बच्चा सभ केँ घुमा दै छी देखियौ क - कतहु छै तऽ प्रकृतिक केँ संग करबाक चाही बाल बच्चा सभ केँ
हँ - हँ सही बात छै भने बढ़िया सोचलहुँ
हँ आ देखियौ जे ए
तऽ बढ़िया हैत
आ बड्ड सुन्दर मौसम छै कबो बारिश होइ छै तो कबो अ - अहाँकेँ ठण्ढा लागत कबो नीमन लागत मतलब मिलााजुला कऽ मौसम बड्ड नीक छै रातिमे काइल बारिश भेल छलै यऽ तऽ आइ अ छलै इ ई कनिक हमलोगो केँ लाचुंग जाय कऽ जतऽ जीरो पोआइंट छै लेकिन ओ तऽ नय ले गेलै कि - कि जे बारिश होइ छै नऽ तऽ लैंडस स्लाइडिंग वगैरह केँ रहै छै कनि खतरा बुझलियै आ उम्हर केँ छै रास् ता से बड्ड उ भयंकर रास्ता छै ओ एक दिस देखबै तऽ खाली पहाड़े पहाड़ दिखत तऽ कोइ अन्ते नय छै आ दोसर दिस देखबै तऽ खाली गहराई एकदम खाइये छै बुझलियै
तऽ मौसम केँ आनंद लिय एय ठाम तऽ बड गर्मी यऽ सखी की ब ताबि बड्ड गर्मी
तऽ आय की कहबे बहिन अभी वही गर्मी झेल झाल कर केँ तो ई प्रोग्राम बनल छै बुझै नय छियै लेकिन कते दिन केँ लिए घूमे फिरे केँ छै तऽ सप्ताह भर एतऽ रहब फिर तो उएहे गर्मी झेले केँ छै
आ ई गर्मी मे जे गाम मे लाइट कटै य पूछू नय
बाप रे बाप जे आदत भेल छै जे ई इन्वर्टर केँ से सही कहे छी कि गाम मे नऽ जे लाइट कटै छै तऽ लागै छै कि शरीर मे बिस्फिपरि छूटल छै एकदम
हँ लाइट जब कइट जैत गाँवमे तऽ तुरन्त मतलब जे छै से दिक्कत भेय जाइ छै
आ उऊम्हर केँ नऽ गर्मियो बड्ड बेकार रहै छै एकदम चिटचिट गर्मी लागत अहाँकेँ शरीर केँ पसीने नय सुखैत गजबे सन रहै छै
अजीब सनक लागत मतलब अपने मोन एकदम बताह लागै छै की बताबी
हँ आ जानै छियै ओम्हर जे बैसबो करबै अहाँ
बाल बच्चाँ लय कऽ आ बूढ़ पुरान तक केँ फरमाइश नइ खतम होइ य
अरे बाप रे नय गे आ ओहने घमोची होइ छै शरीर मऽ एकदम पैघ पैघ जेका फुंसी जेका घमोची होइ छै खुजराइत खुजलाइत लगै छै कि एकदम शरीर केँ चमड़ी छिला जैत लेकिन ओ घमौरी नय खतम होइत छै
घमोरी नय खतम होइ छै बड्ड गर्मी य एमहर
बड्ड गर्मी छै आ देखियो शहर मे रहै छियै तो पेन्टो टी शर्टो पहिर लेलियै नाइटियो पहिर केँ रह गेलियै लेकिन गाम घरमे तऽ अभियो छै कि अपन संस्कार तऽ आदमी नहिए भूलै छै तऽ संस्कार गाम घरमे तऽ साड़िये पहिर केँ रहय केँ पड़ै छै
हँ से तऽ छबे करै
आहुँ तऽ साड़िये नऽ पहिरे होबै कि नाइटी उइटी पहिरै छी
नय आब गाममे एते आबै छिये सासुर तऽ साड़िए नऽ पिन्है लऽ पड़ै छै अपन सभके जे संस् कृती छै से है छूट थोड़ी जेतै
ना सही से कहलियै कि ओता तऽ साड़ीए पहिरे केँ पड़े छै आ ओकरा पर से घोघ तानू
हँ ओकरा पर से आब घोग लिअ उ तेँ किहि बताबी अ हमर जे दुःख हमर ओहै दुख अहाँकेँ समझबे करे हेबै सब बात
तऽ सहिए कहै छी कि कभी तोर तऽ सखी क भी मोर सखी वाला हाल छै
हँ गाम एलाक के बात तऽ जान बेहाल रहैया मोन होइ छै कब मतलब ठीक छै प्रकृति के सगत छै लेकिन ई सुख सुविधा के जे आदत भए गेल छै ने जान पर बना आबै छै
हँ आइ काल्हि के जानै छियै आइ काल्हि के जे जीवन शैली छै से कहू कि महहारद्दी जीवन शैली छै बुझलियै आ आदमी सभ के ने आदमी मनुष्य जकाँ नय रहैत छै आदमी अब जानवर भेल छै सभके की छै सबके आराम चाही बुझलियै कोइ आदमी सङ्ग नय रहयके चाहै छै चाहे हमही किए नय रहियै आब हमहूँ चाहै छी कि हम अपन घरमे रहूँ अकेले रहू कि कनि आराम से आदमी शरीर के आराम भेटत आ देखियऔ ओतय जाय के बाद की होइ छै गाम घर मे कि जाउ तऽ सभटा काज अहीं के करे पड़त फिर ओतना सुविधा नय छै गैस कम खर्चा करे लागी कहै छै कियकि अभी गैस के दाम छै बढ़ल ने
गैस के दाम पूछू ने जहिय से गाँव मे आयल छी ने फस के दिन खाली गैस पे बनेलहु रहे खाना तकर बाद माँ कहे छथिन की जे ये कनिआ छोड़ू गैस के बहुत महगा भऽ गेल यए गैस ओहो बहुत मुश्किल से मिले या चुलहे पर बनाबू खाना
हँ शहर सबमे जानै छियै पच्चीस दिन बाद नम्बर लगै छै न आ जे गाम घर छै से पैंतालिस दिन बाद नम्बर लागे छै आ कहियो तऽ किया गाम मे आदमी नय रहै छै आँ
हँ आब जबकि और एते जे छै से हमरा सब के चूल्हा पर छुटि गेले छुट की गेले शुरुए से कब कहियो नय बनेलियै
हँ आब उ काज करयके पड़ैत छै
आब आू काज करै ल पड़े छै आ कहलहु तऽ ओ गर्मी य ताहि पर चूल्हा पर खाना बनेनाइ असम्भव वला बात असम्भव बला काम के सम्भव कर रहल छी
आ देखियो जे बनबै छै ने घर मे बनबै छै त जे हमेशा बनबैत छै से घर मे एकटा चूल्हा पारैत छै छै लेकिन हम सभ के तऽ आब रहलै नय ओसभ से जानै छियै जे रहै छै कि चूल्हा के उठा प उठा क इमहर उम्हर कर सकै छी जे जानै छियै अँगना मे रखल छै आब अँगना मे बैस कऽ खाना बनैबू आ उ चिल चिलाइत धूप मे अहाँके जे खाना बनाबय पड़त बाप रे बाप लागै छै न कि मतलब कतहु भाग जियै लेकिन काज नय करियै
काज नय करियै लेकिन की करबै करय लए तऽ पड़बे ने करतै
हँ सास सभसँ की कहै छथिन कि गैस के रहे दियो ने कनिया दूध लेल चाय लेल जे रहै छै तऽ ओकरा मे रहै छै सुविधा होइ छै
ससुर गोतनी ननद सभ चाहै छथिन जे साल भरि बाद एलखिन यऽ तऽ सभ के सेवा पानि होना चाही सभ के पूरा कैर कऽ देथिन अपन
जीते आदमी कि जे हमसभ भी ओतय रहै छी तऽ कोनो की दाइ लौड़ी लगेेले छियै कि अपने सबगोटा काज करे छीयै
उएह ने ओतो तऽ करैए ने पड़ै छै लोक। मतलब एना मे तऽ गर्मी के छुट्टी होइ छै ने तऽ सच्चे कहै छी बच्चे तंग करे लगे न तऽ गांव आबे के मोन न करेयै
आ देखियौ बच्चा सबके की छै बच्चा सबके तो बिगड़ेके एकटा रास्ता भेटा जाइ छै ओतय जाइ छै जे चीज लेल हमसभ मना करै छीयै उसभ ओत ओकरा इजिली भेट जाइ छै। तऽ किया नहि ओत करते एताऽ हमसब पाय नहि दय छियै हाथ में आ ओतय दादा रहै छथिन तऽ ए दादी पाँच रुपआ दतौ तऽ तुरन्ते दादी टाका द दै छै बाबा हमरा ई चीज खाइके इच्छा करैए यो तऽ तुरन्त बाबा देऽ देलखिन लऽ कऽ गाछी चल जाइ छथिन। तऽ बाल बानर जेका सब खेलै छै कूदै छै आमो तोड़ै छै तऽ उसभ ओकरा नीक लागै छै एत तऽ सभ घरमे बैसल बैसल बन्द बन्द घरमे एकदम रहै छै आ ओत एकदम खुला भेटाय जाइ छै तऽ किया बच्चा सब रहतै एतय से कहियौ ने ओहे तऽ हाल एत छै एतय जे आयल छै हमसब हमर बाल बच्चा सब से कहियौ नइ एतना मस्ती करै छै हुनकरो दूटा बच्चा छै अपनो दूटा बच्चा छै से इतना मस्ती करै छै।
हँ हँ आ बच्चा सब तऽ मस्तीेये करय लए एबे करै छै गाम। की करे लए आबै छै हुनका आर के तऽ एगो बहाना चाही बस।
हँ। से तऽ छै ये आ जाइ छियै मालिक आवाज दै छथिन शायद होटल वला आयल छै चाय लऽ कऽ साँझके चाय दै छै न तऽ चाय लेके आयल छै तऽ जाइ छियै चाय पीबै सभ संगे मिल कऽ। ठीक छै सखी फेर हम अहाँ से गप करै छी हँ
लिय अहाँ मौसम के
हँ हँ हँ ठीक छै
ठीक
ठीक छै हँ